हैलो
हैलो, जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल, कीअं आहियो तां?
बढ़िया मज़े में, तां किंअ दीदी?
मां बि मजे में आयम, तहां किथां था ॻाल्हायो?
मां कारंजा मां, तां?
मां खंडवा मां।
जी
खंडवा -खंडवा, एम पी।
खंडवा खंडवा, एमपी!
जी
ॿुधायो, छा हाल चाल आ?
सब बढ़िया आहे, तां ॿुधायो?
सब मज़े में, छा थो, छा था करो, थी वया कम कार घर जा?
हा थी विया, थोड़ा थोड़ा बाक़ी आहिन।
हा, उह सज्यो ॾीहं हलंदा आइन थोड़ा थोड़ा।
हम्म।
ब्यो कि, हाउस वाइफ आयो दीदी?
नाश्तो तो हले।
तां हाउस वाइफ आयो कि कुछ कम कंदा आयो?
हा
हाउस वाइफ, हाउस वाइफ आहियो कि कुछ कम कंदा आहियो?
मां एटीन ईयर्स जी आहियां, मां पढ़ाई कंदी आहियां।
अच्छा दी अच्छा, पढ़ाई कंदा आहियो, छा कंदा आहियो?
बी कॉम, फर्स्ट ईयर।
हा खंडवा में आहिन सुट्ठा कॉलेज?
जी, छा था चओ?
मतलब कॉलेज सुठा आहिनि खंडवा में?
हा आहिन, ॾाढा सारा सुठा कॉलेज।
हा ॿियो, सिंधी जाम आहिन न खंडवा में?
हा, ॾाढा सारा।
कतो छा
सिंधी उते बि रहंदा आहिनि, ऐं पदम नगर आ, उते बि सब सिंधी भरिया पिया आहिन। ॿ सभ बद मेंन सोसाइटियूं ठहियल आहिन, उ उ उते त आहिन ई आहिन।
पंजाबी हूंदव न, पंजाबी वधीक हूंदव न?
पंजाबी
खंडवा में।
अं, उहो त ख़बर कान्हें मूंखे।
ॿियो घणा भाउ-भेण आहियो?
जी!
भाउ- भेण घणा आहियो तंहा?
माण्हू
घणा भाउ भेण आहियो?
अच्छा भाउ भेण, हा मुंहिंजो भाउ आहे हिकिड़ो।
ॿियो ॿुधायो, तां छा कंदा आयो?
मां हाउस वाइफ हाउस वाइफ आहियां घर में।
अच्छा- असांजा त ॿारहां आहिनि।
हा आहिनि न।
अच्छा, घणां
ॿ आहिनि।
अच्छा
पढ़ंदा आहिनि नंढा ई आहिनि।
अच्छा
हा
ॿियो ॿुधायो नास्तो थी वियो।
नास्तो न बस हाण थोरो कम निपटे पोइ करियां थी। ॿार सुबह स्कूल विया आहिनि टिफन ठाईंदी आहियां न टिफिन
हा
ॿारनि खे सुबूह स्कूल में
हा
गुरुद्वारे वग़ैरह वेंदा हूंदव न टिकाणे।
टिकाणे त न वेंदी आहियां।
पढ़ाई में ई हाणे ॿिॼी आहे।
मंदिर ज़रूर वेंदी आहियां।
अच्छा सुठो आहे, पोइ कम खां पोइ छा कंदव
जॉब!
हां सीए एम सीए।
न सीए त न। कोई गोरमेन्ट जॉब।
अच्छा-
हम्-
त कहिड़ो इस्थान
जी,
कहिड़ो ईयर तव्हां थी वियो ग्रेजुशन कंप्लीट कि बाकी अथव।
न फर्स्ट ईयर चवां न।
फर्स्ट ईयर अच्छा।
हा-
हा हे ॿाहिर गाॾियुनि जी आवाज़ बि न थोरो न प्यो अचे आवाज़ु अचे बराबरि हाणे अचे थो हाणे वई गाॾियू।
अच्छा -अच्छा ॿियो ॿुधायो!
ऊँ
तव्हां फ्लेट में रहंदा आहियो या घर में!
न घर में
अच्छा-
तव्हां कॾहिं जॉइन थिया आहियो।
असांजे फ्लेट ई कान्ह आहिनि।
ते ॿि कानन।
न फ्लेट कान न हिते।
ह न हिते ॿि कान ॾो कान्हे मीडियम जी
के मूं बि कानन।
हा हे हेॾो वॾो कान्हे भई मीडियम नंढो बि ना आहे शहर वॾो बि न आहे बरोबर आहे मीडियम आ।
अच्छा, असांजो नंढो शहर आ।
हा घर हूंदाव न हुते सिंधियुनि जा।
हा,
हाणे ठाहिनि था न वरी माण्हू ठाहिनि था व घर मिली ठाहिनि था न हाणे। मॉल वग़ैरा हूंदव न सिंधियुनि जी डीमार्ट।
हा मॉल मलमल ठहिया आहिनि टे चारि।
हा हूं आए हर शहर में ह धीरे धीरे प्रोग्रेस करनि था न हर शहर में हाणे
हा सही ता चओ।
नंढे नंढे गांवनि में बि ठहनि ई था हाणे।
उते ट्रेफिक रूल्स आएन।
ते न
हिते त आहिनि कान न ट्रेफिक सिगनल आ न ट्रेफिक पुलिस नज़र ईंदी आ। बिना हेलमेट पहने घुमो हिते त।
भई कीअं नवरात्री वग़ैर हूंदा आहिन न जीअं भीड़ हूंदी आ न पो हूंदा आहिन ट्रैफिक
अच्छा सिग्नल आहिन सिग्नल।
न न तवांखे न नआतिरी में एतरी भीड़ हूंदी न ॾाढी पो पुलिस न हूंदा आहिन ॿाहिर मतिलब ई ईअं न हूंदा आहिन रेगुलर में न हूंदा आहिन।
कॾीं कोई त्योहार वग़ैरा ऐ मेलो वग़ैरा हुजे जिते भीड़ वधीक वंदी हुजे।
बढ़िया बढ़िया राम मेलो भजंदो आ हनुमान मेला भजंदो आ।
अच्छा।
त पो इअं हिते मंदर आहे गुरू मंदर ॾाढो फेमस आ।
अच्छा।
ॾाढा परता परता माण्हू ईंदा आहिन, स्वामी समर्थ महाराज जो मंदिर आ या।
अच्छा।
त हुते ॾाढी भी ऐं भीड़ हूंदी आ पो पुलिस हूंदी आ हुते।
अच्छा।
मतिलब पो हीअं रेगुलर में न हूंदा इन।
अच्छा त हिते त मतलबु दादा डीं मेलो लॻंदो आ।
जी,
त पुलिसूं घुमंदियूं आहिन, ट्रैफिक पुलिस न हूंदियूं आहिन।
हा असांजे हिते बि आहीं बाक़ी मं मेला ॿ टे भजंदा आहिन हिते।
अच्छा। बियो ॿुधाओ तव्हां किथे किथे घुमन विया आयो?
असां हिनने तिरुपति बालाजी अ जगन्नाथ पुरी वियासीं।
अच्छा।
त इ नांदेड़ हिक ब चक हिक चकर नदेड़ शेगाव हिकु चकर।
हूं,
वधीक न घुमंदा आयूं हाने वधीक न विया आयूं हाणे ॿ टे साल थिया इन।
अच्छा मां जयपुर वई आयां अजमेर वई आयां हरिद्वार वैष्णो देवी।
जयपुर ॾाढो बढिया आहे न। जयपूर जने, अरे वा। सुठो हुते हा हवा महल वगैर सुठोतो घुमण लाए।
हम्म घुमण लाइ ॾाढी सारी शयूं किला वगैरा।
सुठो आहे जयपुर ह न?
हा ॾाढो सुठो आ।
पां चवनि था भई ॾाढी सुठी प्लेस आ, राजउनि जो शहरु आ जयपुर।
तव्हांजे हुते वॉटर पार्क आहिनि सुठा?
हिकु बि कांहें को।
हिकु बि न आहे? असां हिते नंढा नंढा आहिनि। एॾो मज़ो न ईंदो आ बस स्विमिंग पूल आ हुन में नंढी नंढी स्लाइडू बसि।
न न टेंकार ठहे थो हाणे हो पंहिंजे जा बि न ॿाहिरि थोरो परिते घंटो परिते।
असांज त बिई खंडवा जे आउटर ते आ।
हा हिते बि आउटर में ठहे थो अञा, न अस हिते बि कान्हे।
हम्म और रििसोर्ट वग़ैरह?
जी?
रििसोर्ट रििसोर्ट वग़ैरह?
हुयी उहे आहिन, उहे सुठा आहिन।
अचछा
हाणे नया ठाया आहिनि पहिरे जझूना हु
हम्म
हुते हाणे रिसोर्ट त हर किथे आहेन ही पर हाणे जीअं स्विमिंग पूल वग़ैरह कोान्हनि का।
अच्छा
ह नगपुर वञणो पवंदो नगपुर अमराती, अमरावती, नापुर वेंदा आहिनि हितां जा माण्हू।
नागपुर न अमरावती।
न असांजे हिते माण्हू नागपुर बि वेंदा आहिन, अमरावती बि वेंदा आहिन।
अच्छा
पास मे पवंदो आ न असांखे नागपुर।
हम्म
अमरावती पास मे
घणा कलाक तव नागपुर अमरावती?
मौस पासे में ई आ सवा घंटे घंटे में पहुची वेंदा आहियूं बाक़ी इ नागपुर खां दूर आ। ट्रे सढा ट्रे घंटा चार घंटा पकड़े हलो भले बाकी अमरा हा हा अकोल जे पा, अकोल में बि ॿ घंटा लॻंद आहिनि न दीदी। वाशीम जिलो वाशीम।
अचछा
हा वाशिम ज़िलो आ कांरन्जा जो।
अच्छा अच्छा
हम्म
अच्छा, मुंहिंजा पपा नौकरी कंदा आहिनि।
गवर्नमेंट जॉब तन?
न न गवर्नमेंट जॉब काननेन।
अच्छा
हम्म
और भैया कहिड़ी क्लास में अथव?
नाइंथ में।
हिकु ॿियो बि नाइंथ में आहे।
हम्म, अच्छा।
मुंहिंजो बेटो बि नाइंथ में आहे।
अच्छा अच्छा।
बलसी दवज
जी।
अरे तलस पठे हा, सी बी एस सी अथव कि स्टेट लेवल?
स्टेट बोर्ड।
सी बी एस सी काने?
न न।
हिकु बि को, हिकु बि काने को?
सी बी एस ई आहे स्कूल। पर उहो सी बी एस ई में न वेंदो आहे, ईअं।
अच्छा।
सी बी एस ई ॾाढा सारा स्कूल आहिनि हिते वॾा वॾा।
असां वटि सी बी एस सी हिकु ही स्कूल आहे। त वरी बाहर ॾाढे परते आ।
अच्छा।
बबू् स्टेट ही पढ़ंदो आ।
सिर्फ हिक ही स्कूल तव?
सी बी एस सी हिक ही स्कूल आ। हो बि ॾाढी दूर आ। हिन लाए मां पंहिंजे ॿार खे स्टेट में विधो आ।
हा।
मीटिंग थींदी आहे न, पोइ दीदी चारि चारि घंटा वञण अचण में ट्रेफिक में टाइम थी वेंदो आ।
हा सही था चओ।
हिकु आ न पोइ कीअं बाए पास रोड ते आ। होॾे कीअं वञण न थींदो आहे। असांखे हिते सिटी में ही ॿारनि खे रखिणो आ। पोइ कीअं चार चार माइयूं मिली ऑटो कंदी, ऑटो में हली वेंदा आहियूं ॿ टे, ॿ टे माँयूं। मीटिंग अटेंड करणी हूंदी आ न स्कूल में ॿारनि जी।
ट
त पोइ पाण में लेडीस लेडीस हली वेंदा आहियूं। जेंट्स नथां अचनि अॼुकल्ह।
हा, सही था चओ।
कॾहिं कॾहिं वेंदा आहियूं। कॾहिं कॾहिं वरी न वेंदा आहियूं।
हम्म् सही आ।
सिटी जे अंदर ई विधो आ बिन्ही ॿारनि खे। पो उते ईअं ई आ। ऑक्सफोर्ड जा बुक हुयनि हुते?
अच्छा।
बाक़ी पर हाणे एड़थ, और नाइंथ टेन्थ में त करे छॾियो अथऊंं, सभी स्कूलनि में।
अच्छा, ॿियो ॿुधायो तव्हांखे सिंधी रोटियुनि में छा वणंदो आ?
जी
सिंधी खाधे में छा वणंदो अथव?
सिंधी भाॼियूं ॾाढी सारी सुठियूं-सुठियूं आहिनि। कढ़ी चांवर सुठा लॻन्दा आहिनि।
अच्छा, तव्हांजा ॿार ॻाल्हाईंदा अथव सिंधी? तव्हांजा ॿार ॻालाईंदा अथव सिंधी?
हा ॻाल्हाईंदा ऐन न, पंहिरी घटि ॻाल्हनिइंदा हुया, हाणे थोड़ी-थोड़ी गाल्हाइंन ता। हिंदी में ई ॻाल्हाईंदा हुआं, घर में बि हिंदी में सभिनि सां हिंदी में।
हिंदी में ई ॻाल्हाईंदो आ, हुनखे सिंधी थोड़ी-थोड़ी ईंदी तसं।
हिननि खे बि थोड़ी या अजीब गानंदा आहिनि, सिंधी न गाल्हाईंदा न घर में, हिंदी गाल्हाईंदा आहिन।
हा, कोई न ॻाल्हाईंदो आ न सिंधी, त हुनजे मुंहं मां अजीब ई लॻंदी आ।
हा, मुंहिंजे ॿारनि जी ॿि ईअं इ तन।
हमम्
हाणे चई-चई करे थोरो-थोरो सिधी ॻालंदा आयून।
अच्छा
ज़रूरी आ सिंधी अचण ॿि।
हा सही ता चओ।
हा, बाक़ी मराठी त ईंदी आ स्कूल में हिंदी ॿि ईंदी तन, इंगलिश ॿि ईंदी तन, बाकि सिंधी घटि ईंदी तन।
हम्म
चवंदान सिंधी सिखो पहले, कि ॿी भाषा सिखियो पर सिंधी ज़रुरी आ न।
हम्म
त मुंहिंजी गुडिया पंहिरी ॻाल्हाईंदी हुअस, त सब चहंदावस अजीब वण ॻ्हाईंदी आ।
अच्छा
इंदा ई न हुयस गाल्हाइण वर्ड।
अच्छा
फिर बि हाणे घुमी फिरी हिंदी ॻालाए हली वेंदा आहिन। पो मां आंसर्स सिंधी मे ॾींदी आहियां खिलंदा ऐन।
अच्छा-अच्छा
नास्तो थी वियव दीदी?
जी
नास्तो थी व्यो ताजों?
मां नास्तो ती कियां।
छा ता खायो?
मां खांवाती ॾई फुलको।
चहरो फुलको ॾही?
हा
अचां मां ॿि?
अचो-अचो ज़रूरु अचो।
सिंधियुनि जो चयरो फुलकों ॾाढो वणंदो आ सिंधियुनि खे ह न।
हा
सुठो लॻंदो आ।
ॾाढो सुठो लॻंदो आ।
त तव्हां ॿि, भई रोटी जीअं रस पराटा थींदा आहिनि, जीअं भई दाल चांवर तव्हांअं रोटी क कंदआयो न राति जो ॿि?
हा
हाणे घर में ईअ कंदाऊ न रोटी त्हां ॿि?
हा, इअं कंदा ऐन, कंदा आहियूं।
दाल चांवर भई, पालक चांवर थिया जीअ ह न।
हा उअई सिंधी रोटी।
हेक
जी?
आटइम खाईंदा आयो कि रो हे भाॼी फूलका ही?
आवाज़ ई न अचे।
चवां थी आइटम खाइंदा आहियो कि भाॼीयूं फूलका पसंद कंदा आहियो?
न न आइटम ठाहींदा आहियूं खाईंदा ॿि आहियूं।
हम्म, बारन जा फेवरेट, इडली, पिज़्ज़ा है न?